हलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
तव्हांजी आवाज़ु थोरी घटि थी अचे, थोरो ज़ोर सां ॻाल्हायो तवा।
हा हा, चयो। हाणे अचे थी, हा।
ॿियो कहिड़ो हाल आहे।
बढ़िया। तव्हां ॿुधायो तव्हांजो कहिड़ो हाल आ।
मां बि बढ़िया, ॿियो छापा कयो।
मां हाणे बसि रोटी खाधमि, त ॿाहिरि थोरो चक्कर हणा थी।
ॿुधो न मुहिंजे पप्पा जी फ़ोन थी अचे हिक मिंट। मा कयांव थी तव्हांखे वरी।
अच्छा।
हलो ठीक आहे ॻाल्हायो ॻाल्हायो भला।
हा हा चयो अथव। वरी अर्जेंट हूंदो त खणी सढो़।
ॻल्हायो न भले।
हा ठीक आन। च
ॿयो रो रोटी खाइ?
हा रोटी थी वई तव्हांजी? माने पालक पनीर तव्हां?
जी
माने पालक पनीर तव्हां ने?
मां हाणे बस रोटीअ अञा खाईंदम।
अच्छा तव्हां लेट खाईंदा हूंदव न? अच्छा अच्छा साढी नव थींया आहिन शायद? अच्छा
जी
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो तव्हां ॿुधायो?
छा कंदा आहिन तव्हांजा पपा?
जी
पपा छा कंदा आहिन?
पप्पा स्कूल में जॉब कंदा हुआ हाणे रिटायर थी वया आहिन।
अच्छा अच्छा
जी
जी अञां ॿियो।
ॿियो सभ बढ़िया।
मौसम कीअं आ ॿुधायो?
मौसम शाम जो ई जुड़ जुड़ करे आयो हुयो पर हाण ऐं हूअं ई गर्मी उमस वरी चालू थी वई आ।
हा न उहई त हिते ईयं ई थींदो आ। बरसात अचण खपे जॾी त न अचेती।
हा ॿ ॾींह पहिरियों आई हुई।
हा न त हे वारे ॾींह में त अची वेंदी आ।
हा न हू पहिरियों ई अची वेंदी आ।
हम्म
ॿियो तव्हांखे सिंधीयत जे बारे में छा ॼाण आहे?
छा
सिंधी जे बारे में सिंधीअत जे बारे में कुछ ॼाण आहे तव्हांखे?
मिंनस समझो न माखे?
यानी की सिंधीअ में
सिंधीअ जे लाए तव्हांखे कुछ ॼाण आहे की असांजो ईष्ट देव भॻवान केर आहे?
हा हा आहे न इष्ट देव असांजे झूलेलाल साईं आहे न।
हा
हा
ॿियो हिन सिंधीयत जे बारे में कुछ ॼाण आहे अञा?
आहे पर तव्हां ॿुधाईंदव अञा त सुठी ॻाल्हि थींदी।
ठीक आ।
हा ॿुधायो ॿियो।
जीअं असांजी मुंदियूं हूंदियूं आहिनि, याने जीअं सीज़न हूंदो आ समर सीज़न यानी की, असां उनखे ऊन्हारो चवंदा आहियूं सिंधीअ में जीअं विंटर याने हुनखे असां सिआरो चवंदा आहियूं, थंदकार सिआरो
पर हा
हा जीअं मानसून खे चोमासो चवंदा आहियूं।
अच्छा
जी अउं, हफ़्तनि जा नाला त पता हूं पतो हूंदव न
हा सूमरु, मंगलु, ॿुधरु
हा
विस्पत, अ जुम्मो, छंछरि इतवारू हे
आतवारु हा पतो त अथव तांखे
हा आहे ख़बर ॿियों तांहाजे घरु में छा रीती रिवाज़ कंदा आहिनि? जीअं थदड़ी कंदा आहिनि। टिजड़ी कंदा हिनि, गोगियो कंदा हिनि, कंदा आहियो न तां?
हा हा, सभु कंदा हिनि न असांजे हिते बि टिजड़ी, थदड़ी, गोगियो
हा त तां पो टिजड़ी कीअ कंदा आहियूं, जीअ असां राति जो खाईदा आहियूं। सुबह जो न चायं
सुबह जो अध् हा हो
थदो खाइणो पईदो आ न अञा इअं जीअं तां कोकी कीअं ठाहींदा आहियो, जीअं मिठो लोलो ईअं ठाहींदा हिनि न
हा त असां रोटी खाईंदा आहियूं, मां पहिरियों छा कंदी हुअमि, मांखे त सभु न वणंदो हुओ त पैकेट वठी रखंदी हुअमि दुकान तां, उहो खाईदी हुअमि मां जीअं पोइ चायं सां कोकी थी वई या जेको ठहियो उहो खाईदी हुयमि पो रोटी
पो रोटी छा वणंदी आहे?
सिंधीअ में मुंखे ईअं दालि, चांवर, आलू कड़ी- चांवर, थोरा घणा खाई वठंदीया ईयं
बाक़ी इअं ॿाहरा जो ऐतिरो न, न वणंदो आ ईअं जीअं होटलुनि जो
न वणंदो
ईअं खाधो बि नाहे ईअं न खाईदा आहियूं, असां रेयर केस में बाऐ चांअस ॾाढो घटि, घरु में भले असां ठाहे खाईदा आहियूं।
हा, घरु जो खायो ओतिरो सुठो आ
हा ॿाहर केमिकल मिलयलु हे मिलयल, न
हिनि लाइ
ॿियो हाणे तांजो सभु थी, वयो हुंदो न पढ़ाई- वढ़ाई कंप्लीट थी, वई हूंदी न हाणे
वई आ हाणे हाणे ॾिसऊं था छा जॉब थींदी त? ॿाहरि जॉब सुठी सुठी अचे थी, पर घरवारा न चयेन था।
हा
वर्क फ़ाॅम होम, जॉब ॾिसा ती त मिले ई नथी।
ॾाढो मुश्किल आ, मिले ई नथो, मां बि उहो ई गोलां ती वर्क फ़ाॅम होम लाये।
हा न! हाणे गुरू बाबा जी दया सां सुठी ई नौकरी लगी वई।
हा! ता केड़े भगवान खे मञंदा आयो?
असां
हा
ईय याने मन्दर काने सभिन भगवान खे मञंदा ई हूआ। हा नालो काने ईंअं नालो वठंदा आए न! हीअं! न-न हीअं 'झूलेलाल सा'' 'साई' खे बि मञंदा आयूं 'गुरुनानक जी' के बि मञंदा आयूं।
अच्छा।
हा! नव नवरात्रा जीअं थींदी आह माता, दुर्गा माता हा हिअ सभीन खे ही मञंदा आयूं।
तहां जे पाड़े में रखंदा हूंदव न गणपति या हे माता दुर्गाऊं?
दुर्गाऊं माता रखंदा आऐ न।
हन् चटा पेटी कॉम्पिटीशन बि कंदा हूंदा, गरबो-वरबो कुछ! उंनजे बारे में कुछ बुधायो छा-छा रखंदा तव तहां जे इते? जीअं आर, थाली डेकोरेशन थींदो आ। उनजे अलावा छा-छा! जीअं थाली डेकोरेशन रखंदा आए न दुर्गा उन में।
हा
उनजे अलावा छा-छा थी
असां जे इते, हे दुर्गा में छा थींदो आ की छा थिय
मतलब छा-छा कॉम्पटीशन रखंदा तव! जीअ गरब़ा थियो, थ़ाली डेकोरेशन थियो।
हा-हा
उनमें छा-छा रखंदा तव कॉम्पटीशन?
कीअ याने! असांजे इते न हीअ गरब़ा रखंदा आयू। पेऱी बार गरब़ा कयो असां ने असां जे इते, न त हमेशा सिंधी स्कूल में थींदा हुते कंदा ईन, अञां हे छा चऐंबो आह, महाप्रसाद हूंदो आ डेली। ख़प्पर हे जे हूंदा आऐन, हां ख़प्पड़ थींदो आ।
अच्छा हो बि डेली थींदो तव!
हा ख़प्पड़ निहास नाल् ॿे ॾीह खां चालू थींदो आ, पहेरें ॾीहं छोकी माता वेहंदी आह त पूरी सजावट करण वनवो आ नी इंन लाय
हां-हां
हा! हिंन लाए।
जी हा तां बुधायो न
ह़लो
हा-हा तहां बुधायो हा फ़ोन क़्याई। हा, चवांस थी।
तहांजे हिते, तहांजे हिते बि माता विहारंदा आहिन?
हा असांजे हिते बि माता रखंदा आहिन न, विहारींदा आहियूं असां बि।
हा, पोइ तहांजे हिते कीअं छा- छा थींदो आ?
असांजे हिते बि ईअं खप्पर बेली
तव्हां पोइ झूलेलाल जयंती में प्रोग्राम थींदो आहे, त वेंदा आहियो?
हा हा मां वेंदी आहियां न।
पो डांस वगरह थींदो आ न हुते?
हा डांस त मां ॿ टे ॿार कयो आ, सेखारियो बि आ ॿारनि खे।
अच्छा
हा, ऐं जीअं कॉम्पिटीशन हूंदो आ ड्राइंग कॉम्पिटीशन थि वियो कोई स्पीच कॉम्पटीशन हूंदो आ। अंउ चेटीचंड में महराथोन बि हूंदी आ न।
हा हा मेराथन, बाइक
हुनमें बि वेंदा आहियूं, हा स्कूटी रेली त ईंदीच न आहे।
हा उह त स्कूटी ईंदी न आहे ताढां
कींअं कंउ भई।
र त
ॿियो ॿुधायो तां कुछ?
तहां ॿधायो कुछ!
ॿियो हुन न गण
पो तहां घुमण वेंदा आहियो, घुमण तव्हांखे घुमणु वणंदो आ कि न?
वणंदो आ पर केंसा वंञू, कोई हूंदो ई च न आहे इंअ। सब गाॾिय वारियूं साहेड़ियूं आहिन। बस हिक ॿिए सां गॾु हली वेंदियूं आहिन ॻाॾियूं जेक हूंदी आहिन, जेके गाॾी कानहे, उह काॾे वञे?
हा हा, इअं ई आ।
मां पो पैदल जिते कमु हूंदो आ, हिकु दीदी सां गॾु वेंदी आहियां पो।
अच्छा दीदी इहं ई हाणे पासे जी च आहे?
हा पाड़े में ई आ हिकु दीदी। पर डेली न थींदो आ न वंञणु, जीअं केॾे कमु आ! अकेले वंञण खां त लॻंदो आ ॿ ॼणा माण्हू वञन।
अंञा हाणे इंअ म त हं दोस्ती बि थोङी ज़रूरी आ।
हा
ऐं
बाक़ी त गाॾी न वारा पर इंअ वठी किथे हलंदा आहिन! ऐं पाण में हूंदा आहिन, नथा वठी ञनि न वरी जेखे गाॾी कान्हे।
हा न, अंञा तव। हां ॿुधायो ॿियो कुछु!
ॿियो बस सब ठीकु आ भॻवान जी कृपा सां।
हा हा पो तहां हीअं जीअं झूलेलाल साईं जे घर में बि मूर्ती रखंदा आहिन न चेटी चंड्र में!
हा हा, पंज बी आ। हा हा, असां बि रखंदा आहियूं न असां हिकु साल रखी आ, हिन खां पोइ साल असांखे न रखिणी, कं कोई गुज़ारियो असांजे घर जे हिते फैमिली में, त न रखी ईसीं। पोइ हाणे वरी थिए ई नथो रखणु, कुछु न कुछु थी थो वञे।
हा हा।
के न बि रखंदा इन त शंकर चौक ते ऊअंईं रखंदा आहिनि मूर्ती भॻवानु झूलेलाल जी। पो होॾे वेंदा आहियूं, आरत ॿारती थींदी आ।
हा। ठीकु आ, पोइ मां ॻाल्हायां?
हा हा ठीकु ठीकु आ, जय झूलेलाल हा।
जय झूलेलाल।